हेलो अहाँके इतना जल्दी फोन काहे कर दै छी
अ अब नहि आबैय छै भरेवाला ओ अहाँ देखलै छी
न
अब सीधे मतलब फोन करै छी आ सीधे सेकेण्ड बता देबै छी
तब तऽ आब ठीके छियै
मतलब पहिले ओ जो भरै केना पड़त रहै छै
हँ
ओ अब नहि आबत रहै छै
ठीके छै तब
हँ ओहि लए हम धरा दै छी
तऽ जल्दी जल्दी हो जेतै
तऽस ओकरा मे थोड़ा जादा समय थोड़े लागै छै कहाँ जादा
हँ लेकिन अब पहिले से अब सुविधा हो गेलै
हँ लेकिन ओहिमे एगो दिक्कत रहैत रहैत छै ओहिमे की होइ छै कि मतलब आआ एको बार अगर गलती दबााय छियै ओकरा बाद ओकरा दाबै छियै तऽ फेनु से कॉल करे के पड़ै छै बड़ा दिक्कत होइ छै
ह अहाँ से बता दी कि हम रिफ्रेश मार रहलियै हय तहले तब तऽ कर देलियै अहाँके त टाइमसँ करियै
ह तऽ अपने अह कर लिउ रिफ्रेस बाते बाते मे करलू की हो जाइ छै हँ तऽ बाते बातेमे करलेबै छी आ बसका करू ओकरा उड़ा दू समझ
हू
आ फेर ओकरा बाद खोलू तऽ हो जेतै
ना होइ छै
आ हम तऽ हमरामे तऽ हो जाइ छै हम अभियो ऐसे ही करै छी अभी अहाँके सामने हम ऐसे ही करै छी आब पता न
अब अहाँके कऽ लेली तऽ अहाँ पर चल गेल छी
नाह तऽ अभी हम रिफ्रेश नहि कर लै छी अहाँसँ हम बात करै छी अय ल नहि कर लै छी
ह चलियै अहाँके न करबै हम क ले बई
अहाके अहाके कितना पढ़ाई कम्पलीट कर लै छी हमर तऽ एगो मे एक सए एकसठ गो मतलब क्वेश्चन बना लेबै छी फिर एगो मे बहत्तर गो बना ले छै पूरा मिलाक हमर दू सए पैंतालिस गो हो गेल छै
हँ एक दूगो हय न तऽ अहाँके जादे हमरो के हय अहाँ से बता दी हमरो भऽ गेलै एक सए तिहत्तर गो
ओ समय अहाँके एक सए अस्सी गो रहलै अहाँके घट जाइ छै की
ना ओ समय एक सए अस्सी गो कहाँ आ रहल छी एक सए तिहत्तर गो भेले छि
एक सए तिहत्तरे गो भेल छी अहाँ
हँ
ओ चलू तऽ कोनो सब नीक छैय आओर बताउ आओर सब अहाँ खाना पीना खा लै छी
हँ हम खाना पीना खा ले छी अहाँके बताउ ने अहाँ के खाना पीना खा लय छियै
हँ हम तो खाना पीना आज एगो हितके जरे गेली हे तऽ उह पिज्जा खिया लै छै तऽ उह खयली ह त
ह्म
हँ से आ हमर जो अभि हत्वा मिलै छैय ओ हमर से एगो एनर्जी पीले छैय समझलिय पी अलै
ह हँ
अहाँ तऽ इतना दूर गेलिय ह ने
हँ ओर बताये ना हँ ओर सब नीक छैय हमर अहाँके खाना पीना हो भऽ गेलै
हँ हमर खाना पीना भऽ गेलै अहाँके खाना पीना भऽ गेलै
हँ हमरो खाना पीना भऽ गेलै अहाँके खाना मे कथी कथी खैले छियै आज
हम तऽ खानामे ज्यादा कूछो ना खयले छी उहे पूरी खयले छी कचौड़ी खयले छी आ तनि मनि दू चार किस्मके मिठाइ खयले छी हँ बस इह तऽ खयले छी ओर कहा कुछो अहाँ बताउ ने अहाँ की की खैले छी
हम खायले छी पूरी खायले छि सब्जी खेले छि दही खेले छि चुड़ा खायले छियै आलू परोड़के सब्जी खायले छियै फेर खायले छियै परवलके फेर खाले छियै रबड़ी ख ले छियै
अहो लेकिन खूब स्पॉंज खाइ छी ने
हँ आ मिल गेले हे तऽ खाइ के पड़त तय
हँ इहो ठीक छैय आ खूब नीको लागै छैय की
हँ खूब नीक लगै छैय और बतेय न अहाँ के खाना मे बना कथी कथी बनाय आ जायत
हमरा ज्यदा कुछु न बढ़िआ सँ अभी नीक ढंग सँ हमरा खाना बनाबय ना आबै छैय हम अभी सिखबे करै छी खाना बनाबै अहाँ बताउ ने अहाँके किछो आबै छैय बनाबै
हँ हमरो आए जाइ छैय हमरा तऽ आ जाइ यहाँ से बता दू की दाल चावल सब्जी बना लै छै फेर रोटी भुजिया बना लै छियै फेर अहाँ से बता दू कु अ आलू पनीर मटर बना लए छियै फेर मुर मुर्गी के बिरियानी बना लए छियै खस्सी के बिरियानी बना लए छियै फेर अ हँ हम खुदे से बनाबै छी फेर मछली बना लै छी अंडा कढ़ी बना लै छी अमलेट बना लै छी हम बना लै छी बहुत कूछ बना लै छी
मानु ने अहाँ के सब खाना बनाबे आब जाइ छै की
हमरा सब खाना बनाय आबै छै
खाना नीक बनै छै
हँ काफी नीक बनै छै ई खाना
तब तऽ ठीके छै अहाँ तऽ मजा से
हँ हँ आओर बतय न अहाँके खेलमे सभसे पसन्दीदा खेल कोन कोन छियै
हँ हमरा तऽ खेलमे सभसँ पसन्दीदा खेल हमरा लागै छै खोखो खेल अहाँ खेलनेे बानी खोखो
हँ हम खेले नहि खे लेकिन देखले बड़िय खोखो के किताब मे पढ़ले छियै की खो खो गेम की कहानी पढले छी
ह खूब किताबो मे हमो खूब पढ़ले छियै हम लैका से देखले रहय छी कबो कबो खेलबो करै छी हमरा आ अवरी हमरा बास्केटबॉल भी खूब बढ़िआँ लागै छै लेकिन दिक्कत ई छै कि आज तक हम खेलले न छी अहा खेलले छी बास केटबाल
न हम फुटबॉल खेलले छी बैडमिंटन खेले छी
हम तब हमरा तऽ फुट फुटबॉल उतना मतलब गेम ठीक छै हमरा न आबैल लेकिन हमरा वॉलीबॉल बढ़िआँसँ आबैै अहाँके वॉलीबॉल आबै छै खेलय
न हमरा तऽ वॉलीबॉल न आ
ह हम एत तऽ वॉलीबॉल खुब मतलब की एगो हमर स्कूल रहलय हमर डेरा उरी अहाँ तऽ जानबे करय छु बंग्ला स्कूल के तऽ नाम सुनबे करलिए न
हँ जानै छी बोलिय न बाजू ने
हँ वहा पे रोज सवेरे लोग आ शाम के लो खूब वॉलीबॉल खेले छै तऽ उह हम देखले रहली तऽ हमरा खूब मजा आयल रहलै देखे मे खूब नीक ढंग से खेलैत छी
ह्म आओर बताइ न अहाँके अ खानामे सबसे निक खाना कोन लागै छै
हमरा सभ खानामे सभसँ नीक लागै छै दाइल भात आ तरकारी सभसँ नीक लागै छै मतलब कि कोनो जवाबे नहि छै इसभ खानाके हाँ अहाँके अहाँके की नीक लागै छै
दालि भात सलाद चोखा आ तरकारी बड़ा नीक लागे छै अचारो मे बड़ा नीक नीक लागै छी
अहाँके मतलब अचार नीक लागै छै
हँ हमरा आम के अचार बड़ा नीक लागै छै अहाँके अहाँके आम के आचार कैसन लागै छै
हमरा नीक लागै छै लेकिन हमर मम्मी नु कहै छै कि ज्यादा आमके अचार खायसँ बिमारी होय जाइ छै तेल अ ना देबै छै
कहै छै हमहुूँ जादा न खाइ छियै कभी कभी तीखा धऽ के खा ले छियै
हँ तऽ उएह नु तऽ ओहि ल हमर मम्मी हमरा न देबे छै बड़ा कम देबै छै हमरातऽ नाराजी मात्र एक चुटकी भर खाइ छै आम के अचार समझलियै
हँ
हम तऽ देखनेे रहली तऽ हम कहली इतनामे की होइ छै लेकिन ओ ओ इतना ही खाइ छै तऽ हम की कहै छी
सही बोलै छै अहाँके सही बाजै छैयै चार ना खाएके चाही जादा स्वास्थ्य के लि बड़ा हानि कारक होय छै
हँ ई त बात अहाँ एकदम सी सच बोले आओर बताउ अहाँके अहाँके सब सब ठीक छै और बताउ न आहाँ के
के हम हमर सब ठीक छै लेक
हँ ह खाना अभी आब हम की कर लै छी
अहाँके उ काम करै छी यौ भेला
अरे तऽ हमब ओ चेक करै छी अथी ट्रानंसक्रिपशनमे हम की करै छी
हँ ओ ट्रानंसक्रिप्शन व न छै विडेशन वाला छै
अभी हम ओ सबमिटो नहि करै छी और सभ बताउ
हँ तऽ आवाज बाजै छीयै सुना लै छीयै
हँ तऽ ओ अथी केबो बजै छै हम कानमे इयरफोन लगयले छीनु
हँ हँ कोनो बात नहि छी और बतैेयै ने अहाँके बागवानी लगैले छियै पेड़ पौधा लगैले छियै
नहि हम पेड़ पौधे न लगाबै छी
चलियइ ठीके बात छै नहि लग ह लगाउ कि नहि छैी
नहि लगाबयके चाही लेकिन पेड़ पौधा लगाबैसँ बारिशमे सभ पेड़ पौधा बरबाद हो जाइ छै
हँ
ह बतए
हम तऽ बड़ा पेड़ पौधा लगायले छी
कोन अहां
हँ हँ अहां हम
तऽ अहाँके बारिश मे बर्बाद नहि हो पै छै
नहि हमर पेड़ सभ बड़का बड़का हो चुकै छै
हमर तऽ एगो बड़का पेड़ रहलै आँवला के सब सुूट के गिर गेल छै ए ला हम ना लगाबै छि
ओ चलिये यहाँ से बात क के बड़ा नीक लागले फेर कभी समय मिलते तऽ अहाँ से बाजब गपशप करब चलिये न हमर नमस्कार अत ग जादी गेल क कॉल करबइ